हेलो
हँ आवाज अबै ह कथि कहै छिय
खाना बनबै छी खाना
कथिी खाना बनै छै
भिंडी छै
भिणडी फ्राई कैसे बनै छै
के ह
हलदि नमस चिकेन मसाला मिरचाइ पाउडर सब कच्चे मे मिलइके चार स बदाम कर छै खरा क
ओ एकर नाम छै भिणडी फ्राइ
ह च
अच्छा भिण्डी फ्राइके साथी कथी चलै छै रोटीके चावल ओ अच्छा अू एकदिन टारय करबोै कैसन लगै छै नहि
बोरा छै ल बो ची गरम गरम भिणडी फ्राय गरम गरम की ल रोटीप आनन्द छल य आन्द
हमरा तऽ परौठे कें साथ नीक लगै छै
ठीक नहि आइ परौठे बना क आएल होबे बश
रोट तऽ बन गेल छै
की हो गेलै आटा हय तऽ पराठा बन जेतै मोन है पराठा खायके तऽ पराठा बनयल ब दु बमे बै
कहिय तक गाम आइयब त
ई अभी त
कहिया तक रहब
ई अभी रहत पन्दर बीस दिन अगला महिना सँ अच्छा
जुलाइ से बसाात अबै छै
हँ
ओ तभी तऽ जुलाई मे टाइम ने ई महीना तऽ गर्मीए मे रहत इ छै सब बड़ी दिककत छै एसियो नहि छै ई पंखा तऽ हावे ने देबे छै अपनेके यहाँ ऐसी कूलर छै
सब लऽ कोन ए सी लागल छलै
ओ दहेजुए छै का
हँ हँ दहेजुआ छै
ओ दहेजुए ए सी चलै
बिना ए सी के आब कल काम चलै छै
हँ हमरा यहाँ तऽ नइ छै एसी
लगा लू पैसा रखके की करब एतना कष्ट काटे से कतना कष्ट काटे से केय आहाँ
तऽ पैसो
कहे कष्ट काटै छी की लागे केस्ट कटै छी
सोचै छियै कि ले लियै एहे साल चाहे अगला सााल
लेऽ लूऽ लेऽ लूऽ
लेकिन सुनै छियै बड्ड महंगा दै छै न
पैंतिस चालीस सै मे होइ जाइत
अरे पैंतीस चालीस सौ तऽ बड़ छले ओते कहाँ से अते लोनो पे मिले लइ
हँ ई एम आई पर मिल जैत
ओ इ एम आइ पे ई एम आइ मतलब काइसे हो खालैय इ एम आइ
ई एम आई मतलब होखअ लई जाइम न खरदै
हँ
तऽ ओ दाम बतायत ओकर बाद अपने के पास के कितना पैसा है उतना दे दियऔ ओकर बाद ओ महिने महिने अपने अपने कऽ सेट कर देत महिने महिने अपने के पैसा काटत
तऽ हमरा अगर महीना मे हमर पैसा नहि भेलै तऽ
तऽ ए सी खोल कऽ ले जैत
से तऽ बड्ड नीक छै गर्मी खतम हो जेतै तऽ ओ अपनेसँ खोल तऽ लेऽ जतै
हँ
त पल ने पेले न ने फाय छै
हँ ह
तऽ अपनेके भिंडी फ्राइ बन गेलै
हँ भेड प बन्द कर ब ब नीक बनल
प्याज चले छै मिरचाइोके सखीरे रोटी आ भिंडी
नहि सच प्याज मिरचाइ बिना प्याज मि चा
हँ तऽ क साथे आ छै आरो र अच्छा लागी
न आचार नहि खाय छै चाय एक सा छगाइ लग छै
हँ ओ महिनभी तऽ पाँचे मििनटमे छै
दस मिनट टाम न ओ खाल
बतटाइम पाँच मिनट मे तऽ आदमी खानो खा लेते है
हँ
ह्म